नमस्ते सखी की हाल चाल छै।
नमस्ते सखी हाल चाल त निमन छै।
आओर बताउ।
बुतरु। लोकोग सबके हाल चाल कैसन छै।
बुत्रलके हर जाल नि मन छै।
ह्म। आओर सखी देख
ई तो हर इलाकाके प्रसिद्ध काका छै भोजन।
हमार इलाका। प्रसिद्ध भोजन तो ढूसका छै चावल के छिलका छै दूधपि्ठी छै। दुधौरी छै चावले के चीजे मे के प्रसिद्ध छै।
हु ठीक छै सखी। हमनी के तरफ तो चावल के बनल चीज सभ ना पसन्द करै छै, जादा सभ लिट्टी-चोखा पिट्ठा, यही सभ सभ पसन्द करै छै।
नई सखी एने तो सब लोगन जादातर चावले के चीज पसन्द करैत छै।
ह्म ह्म
हमार यहा तो कोय पाहन आवेला तऽ, अ ढुसका तो बनेला चाहि। पाहुन के, पाहुन लोगन के स्वगत मे धूसका त बनेहे छैय।
हू। हम लोक के तरफ तो खाली ई के चो खा पसन्द करे छै, लेकिन हर घड़ी पाहुन लोग के तो नही नि एके चीज खिला वे छै इधर के प्रसिद्ध मिठाइ छैय, लाई, इनरसा, तिलकुट। सब के लोगन के नीक लगे छै इधर के मिठाई सब जहा भी जाय छै तब, सदेश में हमर माय तो यही सब ले के जाय छैय। सबके बड़ी पसन्द आबै छै।
हू। इधर के मिठाई मे तो वैसन कुछ नई छैय पर वही घर के बनल अ दुधौरी छै वही सब ले के जाइ के छैय।
ठीके। छै त तब तऽ वहांके लोगन। पैसा खर्चा। जमा करे पड़ै छै।
आब वैसन नहि छैय आब त सब कोइ आ। पुछु कुछ। मिठाइ बाहर के ले के आ जाइ छैय। यहाँ चौपार एक त हमार क्षेत्रमे एक जगह छैय वहााँके उ। खिरमोहन बड़ी प्रसिद्ध छै।
तऽ जादातर लोगन सभके मोहन खाय के मे बड़ी मन करै छैय।
सभ तऽ ठीके छै सखी। सब जगह। के कुछ ने कुछ तो प्रसिद्ध रहे हई। छैय।
पहिले तो हमरा। नुसका बनाबे के न आबे के छैय पर धीरे धीरे धीरे सीख लेेले छी।
हँ सखी जहाँ पे रहै वहाँके तो खान पान सब सिखे पड़ै। है ना। नहि तऽ कैसे काम चलै छैय अलग। तरह के जगह के भोजन पानी अलग अलग रहे छै तऽ जे जहाँ रहे छैय वहां के। तऽ वहीं के खान पान पसन्द आबै छैय नइ। त करे परे छैय।
ह्म। बन देखते देखते बनैते बनैते तऽ आ जाब छैय नइ पाहुन लोग आबैत जाय तऽ रहे छै तऽ बनाबे पड़ै छैय। ब धीरे धीरे सीख। जाइल छैय।
हँ तऽ की। करै सखी सीखे पड़े छै। हय नै जहाँ रहे छै वहाँ के तो अ सीखे पढ़ै छैय आर अच्छा बात छैय नइ नया नया व्यंजन सिखयके भी एगो कला होबै छैय। ह्म्म।
तब सखी तोहर बुतरू तऽ की करै छै अभी।
हमर बूतरू तो अभी सुतल छै। ई घड़ी ओकर सुतै के समय छै, हाँ।
ओ ई समय सूतै के बेरा रहै
हाँ।
ह्म्म ठी के हय जरी ए सुत जाय रहे छै तऽ तोहरा के जरीटा समय मिले छै कार्या काज निपटाबै के।
हाँ सखी ई तो बात सहीये कहल छै। ई टाइम, ई समय मे मे हम जरी मनी अपन घर, दुआर के काम निपटा लेबे के छै।
ह्म्म कार्या के कार्य तो बड़ी नीक छै, दू पैसा आबय के बड़ी अच्छा साधन छै। ह्म्म इंसान के घर बैठल जरी अभी के समय मे दू पैसा केकरो से ते माँगे के पड़ी तऽ के तै खराब लगै छै कि देबै कि ना देतै। आर ऐसे अपन हाथ के पैसा रहे छै तऽ इंसान कुछो भी अपन मन के कर लेवे छै, जड़ी दू पैसा करे मे इंसान के जड़ी अ फायदा मिले छै।
की बहिन तो तोहार के टुसका पसन्द छै।
ना सखी हमरा के चावल के एतना बनल सारा चीज ना पसन्द छै, हमनी के एतना, हमर माई के ए चावल के छिलका आर आलूके सब्जी बड़ी पसन्द छै। हमरा माई जरी झारखन्ड में रहल रहे छै नै। हें। तऽ ओकरा के जरी ई सब चीज के च्वाइस रहे छै, हमरा के तो ई सब चीज ना ठीक लगै छै। लेकिन माई बनाबै छै तऽ जरी मनी खा
हु। चावल के चावल के चीज तो हमरो ओते पसन्द नै छेयै पर का करी बनाबै ई तौ जरी मे तै खा लेलिए छै बड़ी अ चावल के छिलका तो निमन लागे छै।
हुं, जखनी धान कट के नया चावल आबै छै ओकर छिल कार आलू के सब्जी बड़ी नीक लगे छै सखी, उ टाइम के तऽ कोई बाते न होवे छै, बड़ी नीक लगे छै। लेकिन अनदिनमा तऽ ओतने स्वाद नै लगै छै इ सब चीज मे।
हुं। हअ सखी ठीक इ त ह, बात त ठीक ह, ठीक ही कहे कही छैय। ओ समय मे नया नया धान होवे छैय तो मीठ लागे छैय चावल। के छिलका, आलू भी नया नया भेल छैय तो नीक लागे छैय।
ह, गाँंव में तो लोग चावल के बहुते बहुते प्रकार के ए पकवान बनाबै छै, जैसेक कि अनरसा बनाबै छै, फिर अ
साथ बनाबै छैय।
हँ मकर मकर संक्रान्तिमे अअ ढकनेस्वर बनाबै छैय ईसभ सभ व्यञ्जन बनाबै छै चावल से सभ तऽ। वहां के गांव आ के लोगन के तऽ बड़ नीक लगे छै इ सब।
च, चावले के डोसा भी अभ ई बनै छैय। ओ। ओकरा के राउड में डाल हेलोवीन।
हँ हँ मतलब बोल बोलै छैय हँ हँ आवाज आबै छैय सखिन बोलै छैय।
आ बोले है कि ढकनडबाभी तो चावले के बनै छैय ओकरा के दूध मे डाल के खएे ल छै तो बड़ी नीमन लागे छैय।
हु अ आ हमहुूँ जब गाँवमे रहै छियै। तब ई सब चीज बजड़ खाय के छियै। अभी। तऽ हमारे इलाका में इ। सब लोक। ना जानै छैय ई सब। का। होबै छैय।
ह हँ। बहिन ई सब तो गावन लोगन के ही नीक लगे छै शहरी लोगन तो का जाने कैसे बने। छेना बने। के का होबे छै।
हं। और सखी बताव सब। सभ ठीक छै।
हँ। सची सब एने। से तो ठीक छ। निमन छै आपने बताउ।
हम्म। तब ठीक छै सखी ठीक है सखी एगो। का जा र छै, त हम ओकरा के करके र्फूसत में कॉल करै छियै।
ठीक बा, ठीक छै, सखी ठीक छै नमस
नमस्ते।